हाल चाल अछि
सब ठीक अहाँके
ठ
हँ कहु
गिय छी हलो आवाज
हँ कहुँ ने जाय रहल छै कहु हूँ भऽ गेलै अहाँके
हँ की कऽ रहल छल बैसल छै न उहा
नय खाना खाइ छलिय
अच्छा
मामा एलखिन बो खेत में सँ
मरुआ भेलियै कि नय येबेर
हँ
मड़ुआ से भेलियै कि नय ई बेड़
हँ भेलइया बहुते भेलेया
हँ अपन सभके तऽ मिथिलाञ्चलमे मड़ुआसभ प्रसिद्ध अछि देखै छियै मिथिला हाट मे ईसभके भनसारघरमे जे ई सब बनैत रहैत छै
हूँ
हँ
माँ सब माँ सब कहै छलखिन हे आ खाना
हँ हँ
खाना भात दाल सब्जी चरौरी पापड़
अच्छा की कहै छलखिन हैं नानी सब
नानीसभ कहै छलखिन है कि मतलब ओहि मिथिला हाट मे मड़ुआके रोटी ईसब मतलब बहुते नामी
मि हँ हँ ओते भनसार घर में मिलैत रहैत छै माछ मरुआ के रोटी चाउर के रोटी मकई के रोटी जे जे अपना सबके मिथिलांचल में प्रसिद्ध छै से सब मिलेत रहै छय
अच्छा आ माँ सब कतऽ छथिन अहाँके
सबैसजी आ मतलब अथी अहाँ नय गेल मिथिला हाट
नहि नय गेलियै म मामा ए मतलब कहय छलखिन हँ कि मतलब अब भी नहि जेबै बादमे
अच्छा सब आदमी बादमे चलब
अच्छा ओर सब कहू
हँ ठीक छय
ओतय के मौसम केहन छय गर्मी छै कि ठण्डा
बहुत ज्यादा गर्मी छय बहुत जादा एहिठाम तब पैनो किछ नहि भऽ रहल छै पैन तैन किछ नहि छै एते गर्मी छै जे लोक के मोन बता भेल छै एगो लोक निकलि नहि सुकैया घर से गाँव के मौसम नीक अइछ
हूँ गाँवके मौसम आइ ठीक छय
अच्छा एतय के मौसम तऽ बहुत बेकार छै एते गर्मी लगे छयलगे छै प्राने निकल जेते लोग के
हूँ
बहुत गर्मी छै तोहन खाना के नहि खेलहुं हे
नहि खाना खेने छलियै भोर में नास्ता भेल छलियै
अच्छा
आब भात दाल सब्जी खेबै
हँ टाइम भ गेले एक बाजय छी
हूँ ओर सब कहू अहाँके पप्पा सब ठीक छथिन ह्मँ ठीक छय
मुमबइ स्कुल जाइयए कि नय मामी
ह जाइ छै भोर मे ट्यूशन जाइ छै बौआ सब साथे ट्यूशन चैल जाइ छै दू तीन घं्टा रहि जाइ छै आब धीरे धीरे आदत भऽ जेतै तब स्सकुल जेतै ह तीन घण्टा छओ से नओ बजे तक
बापरे
ह गर्मी छै ने तऽ गर्मी छै जेहि दिन ज्यादा धूप रहल ओहि दिन नहि भेजै छी कनि ठण्डा रहै छैऽ ओहि दिन भेज दै छी कनि घरमे बदमाशी करैत रहै छय
नहि से तऽ बढ़िआं करै छी भेज दै छिय
हूँ
लेकिन तीन घण्टा रहि जाइया नीक छय आदित लाग गेले
रहि जाइत छै बौआ सब सब त खेलाइत रहै छै रहि जाइत छै तीन घंटा
हँ ओ की कहै छै बगले अगलमे जाइया ने
हँ ओहि सर
अच्छा
आओर सब कहू अहाँ कथी सब खेलियै खाना
हम भात दालि सब्जी खना
अच्छा पप्पा सब ठीक छथिन
हँ से पप्पा तर न आर मामी गाँवमे आम ताम फड़ल छलै कि नहि
हू गाँवमे आम ओते कहू ने कनी मनी कनी मनी फड़ल छलै जादा नहि आब सब चीज मे ह सब चीज मे आब दबाइए माँग करै छय
हँ इहो बात छय सब किछमें दवाइया के जरुरत पड़ छै हर एक चिज त्यो जेहेन अपन गाछ के आम इहोठ नाम परेलँ हम सब लेकिन ओहन स्वाद नहि छै जे अपन गाछ जाम छै
नहि हँ अपन गाछी के स्वाद दोसर रंग भऽ जाइ छय
हँ कतबो होइ छै गाछ में दवाईयो परै छय मतलब टुकला मजर सब पड़े छै ताहिके बाद तोड़ केे आबै छै तऽ ओ पाल पर पकै छय आम लेकिन एहिठमा तऽ सब दवाई दऽ केऽ पका दै छी
नहि दवाई दालि बाला आम के स्वाद दोसरंगे भऽ जाइत छै नीक नहि लगैत रहै छय
त चल छै कोनो तहि दुआरे लोक के जे नहि खेने ते नहि बिन खेने आम के सीजन छै तऽ लोको सब खाय छै लेकिन ओ स्वाद नहि आबे छै
आम खायके स्वाद गाँवे घर में नीक छै
हँ कियाकि एहिठमा तऽ दबहि पकबे छै ने दुआरि बेच दुआरे तऽ काचे काचे बेच दै छिय आ कच का मिलत नहि कचका आम नहि छैय कतहु खाली पाकल पाकल मिलत अधपक्कू आम। तोहर नानी अचार सब बनेने हव कि नहि?
हँ अचार सब बनेलखिन माँ सभ बनेलखिन आम के हम नेबो के बनेलियै। हूँ
की नहि
हँ माँ सभ बनेलखिन आम कटहर सब दऽ कऽ।
अच्छा आप के सब चीज मिक्स क के बनैत छैय।
हँ जेना अहाँ मम्मी अहाँके मम्मी बनबै छलखिन हेँ बड़ नीक।
हँ कटहर के अचार।
हूं ओनहते बनैली या। आओर सब कहू अहाँके दीदी सबके हाल समाचार।
सब ठीक छैय।
कतहु घूमय फिरै लए जाइ छी कि नहि?
हँ बीच मे गेल छलि यए जनकपुरे गेल छली बीच मे घूमऽ लए आर कतहु नहि।
गाँव अछि तो तऽ ग गेल हैब।
हूं आब कतहु नहि आब जेबै कनि दिन के बाद जेबै कल बाबाधाम जेबै।
काल्हि बाबाधाम जा रहल छी?
काल्हि नहि दस पन्द्रह दिनके बाद।
अच्छा के सब मामा अहाँ सब आदमी?
हँ मामा के मन लागल छैय कहय छलखिन ह की बाबा धाम घूमब।
नहि नहि चैले जाब बाबा धाम त बड कम आदमीके जाय पबै
हम तऽ गेल छली अपना जीजा साथे तऽ मामा कहलखिन कि चलू अहाँके साथे चलि जाइ छी एक बेेर। हम क चलू कोनो
हँ अहाँके तऽ देखलो हत अहाँ गेल छियै तऽ सभटा मा मामा नहि केओ गेल छथिन?
नहि मामा नहि गेल छथिन बाबाधाम।
ओ तई दुआारे नहि नहि निक केलहु चलि जायव फेर सभ घुम फिर यैब बओ मामी
हँ
बौओ गेल छलैया ना?
हँ बौआ भी गेल छलै बौआ के साथ मे ल के गेल छलै।
ह ठीक फेर बौआ चलि गेलय दोसर तन एखन तक एको बेर नहि गेलहु।
हूं आओर सब कहू घुमनाई पिनाई बड़ होइ छैय अहाँके।
घुमा ल त हम ओसोच छी खूब खाटुस हम जायब मोहन बाबा एतऽ बगले मे एगो मोहन बाबा छथिन बहुत फेमस छथिन बहुत नीक छैथ। हुनके लग चलि जाइ छी जे मंगल दिन क। मंगले मंगले चलि गेलहुँ हफ्तामे एक दू बेर तऽ चलिये जाइत छियै।
अच्छा
हू
आओर सब कहू आइ के मौसममे तऽ गर्मी छैय।
बहुत जादा ऐतै गरमी छैय नहि पूछू।
हूं आइके मौसममे तऽ मेघके नहि छैय आइ पानि तानि पड़तै आब धानके टाइम छैय ने।
हँ ए त सही बात छियइ मतदान के टाइम के आ की कहै छै ओ तऽ गरमी नहि छय
नहि आ गर्मी तऽ छै बहुत पर आइ के आइ के दिन आई कनी ठंडा छय आ धान के टाइम छै त आब धान रोप प गेलय तऽ पानि पड़तै
हँ पइन तऽ पड़बे करत
हूँ
कोनो कोनो बेर एते नहि होइ छै जे पहिने नहि ने होइ छलय
हूँ भोरे से एने मेघ बेेघ केने छै पइन पड़ते पड़ते आब जे धान रोपा गेल आब डबा देतइ धान के फिर
हँ इहो बात अह सब च कर रहल छी एना लेकिन कम से कम पइन होइ छै तऽ म के लोक के राहत तमेेल छै एत तऽ पानि नहि होइ छय
हूँ सहि बात छय
पइन होइ ऐतवे जेती पानि हुइ छै एक हफ्ता पर कनि मनी भऽ जाइ छै फेर बंन्द भऽ जायत पाचो मिनट पे नहि होइ छय एते गर्मी छै ने की किहु एतके हालत बहुत जादा खराब छय
ओर सब कहु
बौआ सुत्तऽ लऽ अछै
नहि बौआ खाय छय खान पप्पा साथे
अच्छा पु खाइए
हूँ
हं
आओर सब अहाँ पढ़ाइ करय छी आ हम ह
हँ पढ़ते छलियइ कनी देर पहिल फेर सो चलियै जे बैसल फेर उठ गेलियइ कियाकि बहुत देर भऽ जाइत छै तह ने मोन लागैत रहै छै कनि कनि देर पू जाइ छी त दुआरे
फिर
गाँव काली पूजा में ऐवै भी कियै की अपन सड के छैठ कते नामी होइ छय
मे आइब जाउ
हँ दिवाली सब में दुर्गा पूजा
अपना गाँंव में तऽ बुझते छियै सन्तोषी माँ के मेला लगैत छै
ह ओ तऽ आ ज्यादा फेमस ह कते झूला उला सब लागैत रहै छै आ ताहिमेहिमे कचरी मुरही गाँंके चीज फेमस चीज सभ मिलैत छै
ई बेर अहाँ कलश भरबै कि नय
हँ हँ भरबे करूै तऽ जरूर भरबइ की
अच्छा ओर कहु
बढ़िआ अहु अभी किछु भोरे छियइ ने
हँ खोइच भइर छी ई बेर भी कहलियै दुर्गा भगवान के भी मामा साथी कबुला केने छी तऽ दुर्गा माताके भी ई बेर खौझ भरबइ
हँ एहि बेर तऽ खौझ भैरी तोन दुर्गो पूजा में आओर सा
आ सारी सब
साड़ी सब लेलियै की नाए
हँ लेलियै लेलियै नाए मामा कहलखिन ऑनलाइनसँ मगा देबै साड़ीसभ
अच्छा ऑनलाइन से लेतिए
तोहन तऽ बहुते साड़ी लेबय पड़त ए बेर कै कि संतोषी पूजा छै दुर्गा पूजा छै फेर काली पूजा सब छै कते प्रचित छै आ
आर तोन मामी और सब गाँंव के रंग हवा सब बढ़िया
हू सब ठीक छै गाँव के
सब आदमी खेल खिन मिठाइ न
पापा सबसँ बात होइत ऐ छै अहाँके
हँ होइ छलै आइयो बात भेल छलै कहलीनेँ जे कहिया एबै पापा जे एहि महिनामे आबि जायब ओ संकरात नहि छै
हँ कहु न
संक्रत नहि छै हमर सभके
हँ
सत्यनारायण भगवानके पूजा छै ने सत्रह तारीख के काइले तऽ ओहिके बाद पापा एयथि
अच्छ ओतऽ अहाँ ओतऽ राजस्थान
हँ तहन ऐतहिन पप्पा
अच्छ
स काइल छीए संक्राइत
हेलो अच्छ
नहि पप्पा अहाँके हमर सालगिरह मे आयल छलखिन हे पापा अहाँके ओ क बाद क एलखिन नहि ओकर बाद नहि एलखिन
ओ तऽ यहाँके न बुझ पता छै
तऽ हँ काम ताममे व्यस्त हेथिन
हँ पप्पा के कल मे आम सब रोपलखिन हेँ आम के गाछ सब तऽ ई सब टाइम नाए मिले
सही बात छै ई बेेर कहै छैख अहाँ के पप्पा के बहुते आम फरल छै
पता ने पप्पा कहै छलखिन हे जे आम छै फड़ल लेकिन की पता की भेले नहि भेलै कोनो ठेकाने नहि छै अहाँ सभ आम खेलउ स ना
हूँ आम खेलिए की